बढ़िआँ छै आब सुतयके तैयारीसभ सेहो भऽ रहल छै य तऽ क तऽ आब आऐंखि नहि आबक
ए से तऽ नहि पूछू ई मोबाइल जे न करै
जे नहि करै
ई मोबाल आ ई पइ पाय तऽ बुझियौ जे जान मारै छै
बलियै
काल भेलैया काल जकाँ बुझो आँखि टट के ने
ह काटि कऽ कऽ गप करू स रहै छै आ फेर भोर से उठू
दिन भरि छुट्टी नहि होइये। बच्चे सब मे लागल रहय छी। ओ भागल ओ भागल दुनू कात।
अखैन तऽ अखैन तऽ कते क बियाह दान सेहो भेल ये।
हाँ सभमे लागल रहय छी।
एखन तऽ बियाह दान सेहो भेल ए लगैये एकटा तऽ अहींके सम्बन्धित छियै।
वियाह भेल ए ओहो कनिया बड़ो बड्ड सुन्दर भतपुरा मे जे अपनो तौ नीक छियै।
हँसय छैय।
हमरे अहहें। हीं-हीं-हीं-हीं ह हं-हं-ह-ह
हमरे टा थोड़े छियै।
देखलियै हह बड़ कनिया के।
बड सुन्दर कनिया बर आ गाना की छलय जतेक मंहगाई भेल जाय छैय से कोनो अन्तर नहि बुझाय छैय।
ह से तऽ छैेहे। जे खरीदनहार से खरीदबे करै छियै अपने सभटा बैसल छियै।
आंय। बड एते मंहगाइयो मे
बड्ड मंहगाइ छैय वैह कनिया के देखलियैै? एगोटा बड़का गाममे छलखिन हेँ तऽ ओहीके सम्बन्धी कहय छियै।
गहना सब जे दे खलियै कहलियै देखियौ। देखियौ जे एहन अथी छैय।
बड़ बड्ड सुन्दर बड़ कतुक्का छथिन्ह?
बड़ कतऽ के छथिन्ह। बड़का गामके छथिन्ह लगैये।
बड़ बड्ड सुन्दर छथिन्ह।
बड़ बड सुन्दर।
कनियो बड्ड सुन्दर छैय स्वभावो कनिआँके बड नीक छैय।
अच्छऽ। दू टा बिआाह तऽ देखा रहल अछि।
आइ बुच्ची एली हें तऽ ओहो अपन वैह बिआाह के गपसप अपन कहलनि। हमहूँ सुनलहुँ हमरो साास गेल छली।
अच्छऽ
एहि बिियाह मे तऽ ओहो कहाँ दन काल्हि बड्ड पानि भेलै बड़ बाबू भीज गेला
हँ
कहुना कऽ भेलै लेकिन ठंडा समय कऽ देलकै
मिथिलामे तऽ कहावत छै जे दाढ़ी खूब खयलहुँ तऽ पानि भेल
तऽ खेने हेती कनआ
अे
पहिले तऽ दाढ़ी लोक खाइते छलए नोच नोचकेऽ तऽ सह बात भेलै लेकिन ठण्डा समय खूब कऽ देलकै तऽ ओहो गपशप काल कलनि एना भेलले ओना भेलले सुललहु हमरो छलय अहाँके कोबला छलय बटपुरामे भगवती लग
अच्छा हमहुू गेल छ तऽ
हम गेल नहि रहि कमला छलै घी आ गर्भवतीके उएह सासस गेल छलथि तऽ हुनके द्वारा से ओतऽ पठा देलियै तऽ इहो हमर बड़का काज भेल
वर्कााक
निमित्ते अहाँ आनि लिअ ओ नहि जाइ छै
हँ ह नहि नहि ओ तऽ बड़का छलगभग आ बड प्रसिद्ध भगवती ओहो जेना हँ तऽ सासुरमेगोचर भुवनेश्वरी तहिना ओ भगवतीके
हुनको छनि जे पछुआर नीपल जाइ छनि
ह
आ आ अगरबत्ती आ घी कोबला कयल जाय छै सब ठामक अपन अथिी लालगंज मे मुसीहत जेना विषहारा छै ओो जे कही काँादन हुनकर ददिया ससुर जे रहथिन तिंग साँप कट रह
अच्छा
आ ओतेहिे ओ झड़ल अथी भेलनि विषहरा के पूजा कयल गेलनि जीवित भग गेल
आर
तऽ ई कहानी छनि ओतऽ ताहि दुआरे भरि लालगंजमे कतहु विवाह दान कतहु किछु होइ छै तऽ हुनका गोर लगे ल लोक जेबे करैत छै
हँ बि सहारा के ब्ड प्रसिद्ध छै विषहरा कतेक हमरो सबके विषहरा बड्ड बचेने छै बड्ड ब्चे
आ एतहियो छथिन अहाँके गबर जे से भव्य कहय पड़ै छै विषारा के भाव्य गब छै ने तऽ अहाँके आ पैञ्चमीमे तऽ जे होइए से हेबे करैए। आ ई जे दुर्गा पूजा के जे अष्टमी होइ-
तऽ अष्टमी के दिन बड्ड
जे ओतय अहाँके भाव खेलायल जाइ छै।
हँ से तऽ अद्भुत रहैए। एक बेर हमहूँ देखने छी।
बाप रे बाप नै पूछू। अहाँके देह शिहैर
आँ
भगवती के अपन छथिन रंग बिषहरा के गीत जे सुनैमे लागत से की कहू? आब से अहाँके जे मोश्रामणी शुरू हैत। आब अहाँके रंग बिरंगक विषहाराके गीत-
हँ ओ ई इहो इहो तऽ अदभूते कुमार
ई गीत जे अहाँके अइ से
विषहहाराके तऽ अद्भुत छनि अद्भुत छनि। एखन मधुश्रावणी हैत मधुश्रावणीमे सेहो चलत यैह गीतसब।
बड्ड चलत तऽ एखन रंग बिरंगक विषहाराक गीत। पाबनि के गीत गौरी के गीत।
मधुश्रावणी तऽ बड्ड नीक तै मे पन्द्रह दिनका जे फूल जे लोड़ल जाइ छै से तऽ और अद्भुत।
ई जे लक्ष्मी नारायण मन्दिर पर बुझियौ जे भीड़ लागल रहैये।
अच्छा
लोक सबके अपन मिथिलाञ्चलमे फूल लोर्ही होइ छै। तऽ ओ अहाँके एकटा बहुत विशेषता छै आ देखनुक लगै छै।
लगैये माँ के अरहूलक फूल बचनाइ मुश्किल रहत।
बड्ड फूल होइ छै अखैन। भड़करार एकदम रहै छै। बाहरमे छै ओ तऽ नै रहतनि। तैमे एक दू टा बच्चा सभके बियाह भेलै हेँ। ओ सब तऽ चढ़ाई करबे करतनि फूल के।
बहुत चर्हाइ करतनि लेकिन लेकिन हमरा तऽ लगैए जे ओकर ओहिसँ बेसी चर्हाइ यैह करथिन।
ई तऽ राइतो मे तोड़ि कऽ राखि लेथिन। हिनका सभ बहिन
सभ बहिन के यैह प्रवृति छैन। तोड़ब तऽ लिअ राइतेमे हम तोड़ि लेब।
के राइख ले
एकटा ब बासनमे पानि दऽ दै छथिन।
हँ ओहि मे कऽ
आ ओइमे कऽ फूल राखि दै छथिन्ह, जे ओ नै छूतल गेलै। वैह बात मन चङ्गा
तऽ कटौतीमे गङ्गा सैह बात-
सैह बात छै‌ कतेक गो गोटे कहै छै हम हमर सौस के छनि जे हम कल्ली नहि तोड़ब।
हँ कते गोटा कल्ली नहि तोड़ऽ चाहै छै। आ ने तऽ कलियो चलै छै।
एतऽ कलिए पर बेसी काल बितै छी। मेन पाबनि तो त्यौहार अहाँके कलिए
कलिए पर बित जाइ छै।
दुर्गा पूजा
कतेक दिन तऽ आब हमरा तऽ एखन बुझू तऽ अक्षत ते पर बितै छनि। जल अक्षत से पूजा होइ छनि‌।
ओ तऽ हमरो बाहरमे तऽ की कैल जेतै? ओ जे गाछो जे रोपै छी तऽ वैह तीन महीना दू महीना ओतऽ गेलहुँ तऽ गाछ रोपलहुँ। आ तीन महिना लऽ गाम जाउ सबटा सुख
सुखा गे कोइ पानि देनहारे ने।
आ जे ओतऽ रहितो छैथ ओ तऽ अपन मूह
आ
मूँह मे पानि ले पाइन लेता सेहो आफत रहै छनि। यैह सभ तऽ दिक्कत छै। हँसी लगै छै। गप मे अहाँ हँसबै नहि तखन नहि ने हँ गऽप एहन होेबाक चाही- जे हँसी लागे। आ गप छी मरुवैल मन दुखी
अरे हँसियो क मैथिली तऽ बड लेना देना छै।
हँसनाइ तऽ जरूरी छै ये। हँसब नहि तऽ बुझियौ जे आफत छै। की करबै? समय के ब आहाँ हँसी कानी समय बितबे करत ओ अहाँ ले बैसल नहि रहत।
बैसल नै रह।
तऽ हैँसे कऽ किया ने बिताबी?
वैह बात छै।
सेहा छै।
कियो फूल कोमटा के नाटक नहि करैए।
फूल के तऽ फूले करैये।
आ एहि सभमे तऽ लागल रहत। भगवानके नहि चढ़ै छनि‌।
ओहिना अपन सजावट ले लोक रखैये। कै गोटे ओहि पर तऽ कते बिवेचना कऽ देतनि। जे फूल तोड़ब तऽ बुझियौ- जे आत्मा तोड़े छियै तऽ ओकर ई तोड़े छियै औ-
वैह आत्मे तोड़ैत ओ बेचारा सुखा कऽ बेचारा नीचाँ खैस पड़ैत छै।
तै ने तऽ तखन ककर आत्मा गेल।
ककर आत्मा के? उहे जे फूल चढ़ेलियनि भगवानके। हाँ।
तऽ जे मानियै से गप्प छियै। सबटा चीजमे आब माननाईयै भऽ गेलै हेँ।
सेहै भऽ गेलै यै मोन चंगा तऽ कठो ती मे गंगा सैह बात
आ बारऽ एक बजा लै यै लोक सुतयमे भोर कऽ कखैन सबटा समस्ये छै। मनोरंजन करय ले कॉल करू आब लेट भऽ गेल। आ हा ह आब सुतू अ उठू।
उ तऽ आ नहियो उठे के मोन होय यै। तैयो उठू चाय तैयार रहै छै भोर के।
चाय तैयार रहै छै आ बिठो बाली तैया